हेलो।
की हाल छै ये?
कि करैय रहियै ऊं की करैत रहियै?
बस स्नान ध्यान भेलै। आ देखलहुँ अहाँके मैसेज तऽ कहलिये कनि बात केएल के।
ह।
पैसे बनबै से मतलब छै ने। आओर अहाँ की करै छलहु?
हम तऽ अभी तक किचेन मे छी।
बापरे अहूँ सबके लेकिन समस्या गम्भीर ये।
की केए सकै छी।
कते आदमीके खाना बनबै छीयै, जे एतेक देर।
छ सात।
छ सात अच्छा तहन तऽ कोनो बेसी नहि या कि फैमिली मे तऽ,।
इ छै। जे मुन से बाइज लेलौ।
नइ - नइ हमहु सब बनाबइ छी, हमहुँ सब तऽ, बाहरे रहे छी।
अहाँ सब बनाबै अबै अछि तहाँसे कि।
नै तऽ हमहूँसभ बनबै छियै, ने तीन चारि आदमी लए तऽ बनाइए लै छियै, खाना रेगुलर।
हँ तऽ, मिल जुल के बनाबे हेबै।
हँ मिल जुल कऽ, अहाँके अकेले करऽ पड़ैया। ओ किओ सहायता करै वाली नइ यै साथमे मतलब मम्मी पापा, साऊस, ससुर भैय, बहिन
सा ससुर कत स रहतै।
अच्छा शादी अखनहग नहि भेल।
नाइ किछु बजई छी।
ओ
नई हमरों बुरबा मुगीयल देतरी। अच्छा -अच्छा पूजा सब करिओ हेलो
नई जइया।
हँ- हँ कहलंऊ
हू- हूँ कहियौ
तखन अहाँ हमरा अच्छा -अच्छा ज्ञान देत रही पूजा पाठ अच्छा से करियै नीक करियै बैठल
हँ अहाँ तऽ, ज्ञान दै छै, कहलियै ज्ञान के ज्ञान के आब हम अहाँके कहला पर ग्रहण करबै। कोशिश करबै। नीक कनआ भेटै जे बात बुझ आइ काइल्ह कनआ सब त कतों
ए बात बुझेवला नइ मिलत आब ई सब भरम छोइर दियो। न
अहाँ अगर ककरो कनिआँ बनबै तऽ, अहाँ तऽ बात बुझबै न, तऽ एहन एहन लड़की तऽ, हेतै न तऽ एहन एहन लड़
हँ तऽ ओहो हमर बात बुझतै तब ने।
किया ने बुझते दुनू तरफ से होइ छै ने, अगर पस्ताप राखु अगर अहाँ हमर बात मानबे त अहूंके बात सामने वाला मानत से वालला बात छै।
सही बात छ कोनो भी चीज एक आदमी से उम्मीद नहि ने कए सकै छी, दुनू तरफसँ होइ छै नऽ।
हूँ ई बात तऽ छहिऐ, और खाना की सब बना रहलिय ये।
जिंन्दगी झंड छै, पूछै छै, खाना की बना रहल
जिंदगी के झण्ड किऐ करै छै, जिंदगी तऽ नॉर्मल छै, जेना एकरा सोचबै तेना छै। अगर सोइच लेबै झण्ड छै, तऽ झण्ड छै, अगर नॉर्मल वे मे सोचबै तऽ, सभचीज बढ़ियां छै, बहुत आदमी तऽ, एहनो जिन्दगी नहि भेटै छै।
हमरा चाहबो न करि ऐहन।
त कि। की फालतू ये, कते नीक तऽ रहै छी, सभ संगे खाय छी पिय छि घुमय फिरय छी, आब की करब। ह घूम ले चाहबय, तब ने घुम घरमे रहै छियै ते न। आबू ना कहियौ घुमा बय छी। पटना म्यूजियम भैल म्यूजियम महावीर मन्दिर। इह सब घुमेत। चिड़िया अहां देखौ सभटा चीज बुझल अय तहन कहै छै जिंदगी। नहि किछ बुझलरहिते तहन
पटना महावीर मंदिर हमहुूँ गेल छिय।
अच्छा
तब की
कहिया -कहिया ऐत।
लागत अभी बहुत टाइम।
आब ऐब त टच करब।
हाॅं -हाॅं किये नय। जरूर- जरूर अआब जेबै नहि करबय।
किये ने
हमरा पता छय न।
हुॅं, आब उम्मीद छैं एते बे टा।
हुंऽ
आदि के कते घुमैय ले भेट तय।
आदि के, जे एखन या न ।
की।
शादीे के बाद शादी।
की आवाज नैं आबैया ‌।
कहलहुँ शादीक के बाद और दिक्कत भऽ जेत।
किछो ने दिक्कत होइ छै, कम से कम घुमेतैं ने।
एहेन की जरूरी छैं जे घुमेबे करतय।
खुब घुमेबय छय घुमेबे तय ले न शादीये तै करबै, जे हमरा घुमेतै।
ओऽ तहन तऽ अहाँके अपनेसऽ पसन्द कर पड़त, तहने हेत।
तहन नैं हे
कहलौंह कहलहुं नय। अपने स तहन पसन्द करऽ पड़त, पहिले से ने ओकर मन मिजाद बुझऽ पड़त। घूमेते कि नैं घूमेता। हाॅं अरेंज मैरेंज में तहन तऽ अहाँके पते नहि चलत कि, केहन छथिन नहि छथिन।
उ अपना एहेन बना देबैंय, ठोकि पीट कऽ, चिन्ता नहि करैं छैं।
ओऽ से अहाँ तऽ बुझाइ छी बुधियेर ‌।
कुनु शक ये।
शक तऽ नहि ये आब, पूरा तरहस जानलहु नहि ने तऽ एखन तऽ।
जानि जेबैय जानि जेबैय जानि जेबैय जानि जेबैय। मार मारि पीट वाला ठोक पीट नहि कहलों, मतलब प्यार स ठोकय पीटे बला बात कहलों।
ओ तहन तऽ आनन्दे रहत तहन तऽ जे कहबै जान दे देता अहाँके लेल।
हु जरूर।
दूगो रोटी रात क दूगो भोरके अगर बना देबैय तहन त और जान निछावर का देता। कहिया कए रहल छी शादी बियाह।
अभी टाइम छैं। दस मिनट, की कहली? अभी ई साल के अन्दर नहि त अगला साल।
अच्छा तहन टाइम कहाँ ये तहन त बहुत कम टाइम ये।
है अभी मतलब फिक्स विक्स नहि भेल छैंय एहिना घुम रहल छैय।
अच्छा ढूँढि रहल छी अपने सँ ढूढैय छी की घरके लोग ढूढ रहल छैय।
नैं नैं अपना ढूढैय के इजाजत नैय देतैय घरेक लोग ढूॅंढि रहल।
ओ हु हु सहस। सहरसा में रहे छियैं या सहरसा के कोनो गाँंव में।
सहरसा गाँव सबके बारेमे ओतेक आइडिया नहि या हमरसभके घर दरभगा छैय ने। हु एगो ई पाँच गिछया।
पाॅंच गछिआ सहरसा लगतऽ छैं। तेहि घर भोलाक के पूरा तैयारी। चंदा घर से निकाले के ठीक छै लेकिन हम कुंडी मार के बैठल छी।
अहूँ त निकले के लेल तैयारे छियै कहै छियै हम त ओहो
आब हमेशा नहि ने बस घुमबै ने
अरे त, शादी कए क जेबै तऽ सङ्गे रहय पड़त अहाँके घर ओ बनि जायत फेर अहाँ फेर बीच बीचमे एतय एबै गेस्ट जकाँ ह्म्म, बाकी अहाँ तऽ चाहबे करै छियै ने कोनो एहन परिन्दा मिलय जे हमरा, लए क पर दिए उरई के हा हा हँ त ह ने
हू हू,
हू,
से तऽ चाही
वेह तऽ कहलहु बढ़िआँ यार भगवान, भगवान करथि जे अहाँके जे चाहै छ उएह मिलथ कि नइ
हँ
हम हमसभ एगो दोस्त बुझि क अहाँके उएह कए सकै छी
बिलकुल बिलकुल
ह आ नीके हेत नीक छिय त नीके भेटतै
जरूर जरूर
ह
अहूके नीके भेटत टेंशन नहि लिअ,
नहि हमसभ त टेंशन लैएके की करबै आब, सोचे के आबै छ जे नीक नहिए मिलत खाली मारै नहि, बाकी ठीके रहतै,
नइ मारत।
नय न
ना।
देखियौ अपने नीक रहबै तहन तऽ नीक भेटबे करतै। अपने नय नीक रहबै तहनि जे किस्मतमे। हँ इहो बात छैय नय लेकिन हम बहुत
हे अहाँके पता अइ हमरा मारि पीट वला आदमी नय नीक लागै छैय।
अरे हमसब बहुत सज्जन छी।
आ हँ से त पता चललै।
नइ पता नइ चलल त तहन अहाँके अ अहाँ जे छैय फर्स्ट बेर जिनकासँ बात केने छलियै वएह बात क रहल छैथ कि दोसर आदमी। नय फेर अहाँ नय पहचाइन पेलियै।
पहचाइन लेलियै।
ना।
हँ-हँ। झूठ हम बाजय नय छियै आदमीके हम एक बेर देखय छियै त भूलै नय छियै।
हम अपन दोस्तके अथी स अहाँ स बात क रहल छी एक्चुअली हमर कॉल सब पूरा भ गेल छैय।
लेकिन हमे वही छी जे पहिले रहियै।
न- न -न- न -न -न। अरे ठीके कहय छी। हँ कनि गौर करियौ आवाज पहचानैके कोशिश करियौ।
त पहचाइन लेलियै।
नइ पहचाइन पेलियै ने तेँ ने कहलहुँ। ओहो टाइम पर हम करितहु लेकिन ओहि टाइम पर हम टिकट काटय छलियै ओहि दुआरे नइ केलऊ। आब आब अहाँके मजाक लागैया त। अच्छा फेर अहाँके सेकेंड, सेकेंड टाइम कखनो बात त फेर ओकरासँ बात करबैब तहन आवाजमे अहाँ डिफरेंस
ठीके छैय ठीके।
तहन अहाँके आइडिया लागि जायत जे पहिला बेर के छलै सेकेंड बेर के छैय और थर्ड टाइम के छैय।
अहीं छियै।
उ आब अहाँ जबरदस्ती तैं त कहय छी एहने जे कहूँ कनिया भेट गेलै तहन तऽ जीवन प्रलये भए जेतै।
ह ह
जे बात नय बुझता ओतऽ त दिक्कत छैय।
हू ए देखियौ सही कहलौं ने अहीं छियै ने।
आँय।
अहीं छियै ने फसटो बेर से
नय सेकेंड बेर हम छियै और फर्स्ट बेर हमर दोस्त छलय मजाक
आब अहाँके इ चीज कन्फर्म तहने हैत जहन तेसर बेर कॉल करबय। कियेकि फेर तहन अपना दोस्तके दऽ देब त अहाँके पता च चलि जैत जे हँ नय इ आवाज आ ओ आवाज सिमिलर छलै और एखन
ोबरिया भी छ खादो बरोबै
नहि यह आब बेसी जिद्द नहि करू, बादमे अहाँकेँ फेर अपना आपके अथी होत नहि अरे एते गलत भए के एते हम जिद्द किया करै छली।
आ हम सही छियै, हम गलत होइए ने सकै छी।
इएह त लड़की होइ छै सही, मानै छी। नहि हो पररत लेकिन अहाँ एहि जगह पर एखन सही नहि छै, एहि समय पर
सही छियै।
आ पता नहि अहाँ ओवर कॉन्फिडेंस मे छीय और किछो नहि छीय
भरोसा छै, अपनाप पर तब ने ओवर कॉन्फिडेंस छै।
तऽ हम ई नहि चाहैत छी कि अहाँके भरोसा टूटै ताहि दुआरे हम कहैत छी। एते जादा मतलब की कहै छै अहाँ? ओ बात पर रेट नहि होइय। बकी तऽ पता चलि जायत।
अहाँ छियै अहाँ छीै अहाँ छी
अच्छा
करू बियाह दन तन हमरो सबके बजाय बझह
हँ-हँ जरूर- जरूर
नहि
की
और कहियौ?
और सब ठीक।
ठीक दरभंगा सब कहियो आल छी की घमय फिरय लए?
बहुत पहिले, अभी नै ऐब छी।
ओ
ओहो इसकुल के तरफ से लए गेल रहे ने
अच्छा बचपने मे आयल छलियै क? एकदम बच्चा ओ हमस जनाठव मे रहिय।
तऽ पप्पा नहि जाइ ल दैत रहे ठीक, तऽ मतलब जे सर रहे ने ओ कहलकै अपना सेबो तब देलक जाइ ल।
अच्छा अच्छा
हूँ
हमरा सबके हमहुँ सब ओठमा छेलियै न।
नाम कहै छी तैहन ने कहै छियै नैय शादी केलौ घुमैत रहु।
आब की जरूरी छैय जे शादी केला के बाद जेनायहिते प्पा प्पा एखन नैय घूमय दैत छैत भए सकै छै हसबेंडो नैय घुमय देतऽ मन मे एते मन मे जे छ ई सब चीज के एते लए के नैय ने चलके चाही आब हेतै जेहन सिचुएशन हेत ओय हिसाब सँ रिए्कट करबै की कहै छै, आदमी के जे की भेल?
सब नैय हेतै, जेबै घुमय लए मतलब जेबै।
घुमैय लए जेबे करब से कहाँ कहै छी लेकिन जेहन सिचुएशन रहै छै, लोक ओय हिसाब सँ काज करै छैय न।